नन्दो
हँ हॅं
कसभ करै छियै
तीस लख छौ हँ तोरे नीति लग छै हँ खा लेली कतय छी हँ नीतीश राय कतय छी
कतऽ चौक पर छी बैठल छी घर परसँ अभी निकल हैये अबै छी पहिले बात कऽ लै छी तब अबै अहाँ कतय छीयै अभी हम गाड़ी फँसि गेल छै न रास्तामे छियै हँ एगारह मिनटके ब बारह मिनटके बाद आबि जायब ओतऽ ठीक हइ मण्ड मणडप पर अबैत छै बारह मिनटके बाद
तऽ पाय एलौये तऽ किछु करबीही ने
एह
पाइ एलौए किछु करबिही ने
तऽ हेतै सभचीज हेतै देखही ने काल्हि खना बढ़ दियौ ने नितीश कतऽ ये नीत तीश से बात करबाउ ने
नीतीश नय छौ अजय छौ
अजय हय कतय केसब छै घूमैत
घुमै छौ एखन तोरा ई सरपञ्च साहेब
हँ सरपञ्च साहेब मुखिया जी के साथ घूमै छियै के विकास विकास सिंहके के साथ युवा मुखिया
हेलो दीपक ऐं रौ तू दीपक छिही न अच्छा अच्छा
पक छियै कहियौ ने
ओ तऽ कतऽ छे आने मंडप पर
हँ अबै छियै पहिले मुखिया जीके साथ दे कऽ आ के सब छियै मुखिया जी के साथ घूमैत
हम मुखिया जी शिवसिंव शिव सिंह शिव सिंह डॉक्टर साहब के लऽ लिहें रौ
के अजय की कहैत अछि?
हेलो अजय काम करैये की कथी करै हय
इमरजेंसी बला काम
ओ अजयके अथी दियादेमे अथी भऽ गेलै नय
कथी भऽ गेलै कथी भऽ गेलै?
मृत्यु भऽ गेलै, अजय के दियादी मृत्यु भऽ गेलै।
कहिया रौ
बुढ़ी के आइये
चल न चल न रे दिपका
हँ
तू हमरा ठकलिही न
कथी ठकलियौ
याद करही न तु हमरा ठकि कऽ यादो नय केने छें
कन्टा कहलीओ रो
कखन ठकत तू बुझबही ने हम ओते बात याद रैखे छियै
लै ने हम ओ जे राखि लेलियै, वएह दिन ने मतलब आधा-आधा क नय मंगि रहलैए। कसम सँ कहै छियै, नय मँगैलियै। राति मे हम आधा-आधा क लेलियै।
कथी
उएह जे कहै छिये
रहबै तऽ हमरा एको बेर नय पुछलिय ने रो चल ठीके छौ। हमरा आब हम कतहु रहियौ, तोरा कोन मतलब छौ?
तऽ मण्डप अबै छै कनिकालय मे एडवान्स आर पी लिहे लऽ लिहे एडवान्स खा लीहऽ एडवान्स खा लीह
एह तोरा कि बुझे
ए पूजा हइ कोन बात है, बता तममसा जाइ छ देखियौ नन्दू
केना तरा की लगे छै एडवानंसथ के हम अथि छिये द देखलिये हमरा कईओ पियत सिगरेट वगरेट
आर धनशाह छी उहो अबै छी कनी कालमे, कनि ई वाला कॉल पर छियै ने। ई वाला सुनू ने, ई वाला कॉल पर गलत
कठिन
तब नय जझलियै हेलो खायवला द चॉकलेट दआ कहै छै ओ
ह खााय वला चॉकलेट बुझजलिय ना कि नय बुझल हँ हँ हँ तऽ सुन ने दीपक बेसी किछो नय करबाक छै ह दू तीन ट्रां ले लियोह हमरा ला ठीक न
कथी लऽ लेबै हँ, ओ बुझि गेलियै उएह ने यौ अथी बला
हँ, चॉकलेट जे पाँच रुपआ वला हँ।
ठीक छै हँ पता यऽ
पन्नी मे पैक पैक रहै छै ओकरा संगे चटनी जे दै छै। हँ हँ तऽ नेटवर्क किआ नय काज कऽ रहल छौ
हँ चट्टियो देह हइ हमरा ओकर साथे नेटवर्क बढ़िआँ काम करै छै पता यए अथी जे नेटवर्क काम करै छै बहुत अच्छा सँ हँ। के छथि के छथि संगे हेलो। के छै अहाँ के बगल मे
हेलो
कथ कह अली आँ
के छथ बगल मे।
हेलो।
बगल मे छलौय नीतिश कुमार राय।
अहाँ के बगल मे के ह
नीतीश कुमार राय
के ये बगल बगल मे बगल मे के अछि बात कराऊ न कहै छियै की। फ्रॉड बला छै यै
हँ हँ से कहि देलियै। बात नय करतौ चलि गेलौ।
हँ कहियौ घरे पर छियै
सुनहि न तऽ
कहियो न कहियो न
एहिपर माने कि तऽ काल्हिके जे छै कॉलेज जाइ छियै अखन
कॉलेज अहाँ काल्हि बन्द हए ने से अधि छै रवि छै ने काल्हि रवि छै। काल्हि बन्द रहबाक चाही न कॉलेज। हँ हँ रवि छै।
जैहें न तऽ हमर एगो काज कऽ दिहें तनि
हँ कहियौ न यो हमर अथी वाला जे छलै ने बोना फाइड वला फॉर्म कॉलेज मे संदीप हाँ परसू कोना अथी करबै। आथि जे बोनाफाइड फेर सँ लिय पड़तै न।
हँ हँ हँ से जा कऽ करबाइए लिहें अहिबेर पहिले।
पाइड भए गेल ओ एक्सपाइड भऽ गेलै।
ओ जा क करबाइए लिहें पहिले डी आर सी ओ फेर नै तऽ एहिबेर इक्जाम देइ मे फेर दिक्कत करतौ।
बहुत जल्दी काम काम करबा रहल छियै हम कनी इहे मे बिजी छी।
करबा के नऽ पहिले प्राप्ति रसिद के फोटो भेज दिहें एकबेर।
हँ हँ पहिले प्राप्ती रसिद के यार की करै हय जाइन से अधि कऽ दैए छै पता ऎ। जानि सँ आगा नय नय बढ़ दै छै मतलब अथी मे। हँ हँ पहिले। जे चीज लगै ओ चीज भऽ जेतै काम करबा देै लाती वाला छै फँसि जेबै फेरो कॉलेज मे तऽ हँ सेकेण्ड ईयर छै। हँ ओहो बला एथि के एनाहिते भैले देखलियै नय के। आदित्य मिश्रा आर आएल छलै कि नय कॉलेज पर आँय यौ आदित्य मिश्रा। मिश्रा आओर आएल छ्लै कॉलेज पर कि नय नय एल छलै आहाँ कहलियै बात। आदित्य मिश्रा संगे एबैए हँ तऽ फेर आहाँ के देखलू कॉलेज पर अत बाद मे।
आर छै काइल ऐतौ ने तहन
कहलु अहाँके बाद देखलु ओतऽ कॉलेज पर। चारि बजे करीब।
अपन सभके ई बला टास्क ई बला टास्क कम्प्लीट भऽ जेतौ न। अप्पन सब के इ बला टास्क कम्प्लीट हेतौ न ओहि के बाद। तौ लिखै बला ओ बला पर छै माइंग कऽ ओ मंथलीवला पर अदित्य कऽ रहल छौ ई बला कॉल बला टास्क सब। हँ टास्क सब जल्दी जल्दी कम्प्लीट कले
करबा के अथी करबा के आराम सँ कम्प्लीट अथी मतलब। पूरा समाप्त कऽ दै छैए कार्य के ओकर बाद अथि हैतै।
ओहिके बाद आराम से ओहि बला मे जुरि जाउ ने तऽ कम से कम मंथ
घुमैयो लए जेबै आरामसँ अत एतेय है छैय नेपाल ह तऽ नेपाल जेयबैय हू हू कहिय न ऐ स उपर करै छियै इएह इएह अथी दुआरे आराम से नीक नीके बात हू
तीन चाइर दिन लऽ चलब
ह तीन चार दिन लए चलै छी पोखरे चले छी घूमय लए पहाड़ी इलाका
ह आराम से ओतै तीन चार दिन रहब कोनो चिन्ता नय आराम स पहाड़ सभ पर म मंडप पर आइब गेल छी तऽ तीन टा सुनी न मंडप पर आब गेल छी न त हमर घर ऐत स साढ़े तीन मिनट के साढ़े तीन मिनट के रास्ता छओ
अच्छा हमरो साढ़े तीन मिनट के हमहू पहुँचै छी अभी जे आ अथि होए या नओ बाजके तीन मिनट नओ बाजके छओ मिनट पर अथी हेतै तै काम हेतै हँ इह कल अपना अर खतम
हँ तो तऽ सुन हमरा ले ओ तीन चार टा चॉकलेट लऽ एली हे
हँ आउ ने अहाँके ल लऽ लै छी ओहि लए नय दिक्कत छै बुझगेलियै हमअर पता य आउ ने अहाँ घुमबै तब ने मड गड़ अथ जादा गरमी लाएग रहल छलै घुमय छी हँ
केत छय बुझल छौ पुतुल लग
कतऽ
पुत्तुल लग
पुतुल लगन छियई हमहू मन घुमि रहल मंडल के अथी हँ
ओ भाग रहल छै आगे आगे
ओ भागै छै आगा आगा की कर कथी लऽ लै से बुरबक है की करते रहै छै बताउ की करत रहै छै बुरबक छै तऽ तमसा गेल तमसायत हैत नय हेयो
देखियौ हम्मर मोन
के अबै छै
हँ हेलो
अयो
हँ कही ने हेलो
के अबैय छै चार पाँच आदमी जोड़ दियौ ने एहिपर बुझलियै हेलो हँ कहलो ओय पर चार पाँच
नय चार पाँच आदमी के जोड़ दियौन ना नेटवर्क प्रॉब्लम अहाँके य हमर ठीक हइ बुझलियै हँ हेलो की कहलियै अहाँके नेटवर्क छोड़इए बार बार बुझलियै नेटवर्क अहाँके छोड़ रहल यऽ
हमर नै तोर छोर रहल छौ सुनही न
नहि बुझलू नू के एलै गाड़ी से
त भी ही
काईल गाड़ी सऽ के एलै गाड़ी से के एलै हे यौ मण्डप अभी गाड़ी गाड़ीसँ जे जाइ छलै के जाइ छलै अभी उजरका लाइट से जे बढ़ै छलै
उजरका लाइट सुनकर छलनि हें
हूं किन कर छेलै किन कर छलै उजरका लाइट तभे गाड़ीसँ जाइ छलै जे
हुनकर छलनि ने सुमन झा के
ओ सुमल झा के छलै सरपञ्च साहब जीे के
नय नय उप सरपञ्च सबके जैसऽ गोलू के पापा के
अच्छा हुनकर छलै अमहर तऽ अम्हर के ककरो हेथिन हम कहल हमँ आर ककरो हेथिन तऽ हूं
गेल हेथिन कतौ दोकान से आबै छथिन
अभी जे एगो लड़का मंडल घुमै छलै के छलै यौ
ओई टोलके छलै उ
ओ हमरे टोलके छलै तमशा जाइ छै नय ओ उम्हरका आदमी छलै ओ
तऽ पता नय अरे ओे बुड़बक लड़का बुझल्हि फोन पर बात करति अबै छै
ओ
तू एखन एतै मंडपे पड़ हँ मंडप
हँ म्डा बड़ तब कहुं मंडप पर आया रुकु एक दू मिनट पहुँच जाइ छी हमहूं बहुत जल्दी पहुँचै छी हँ नेटव यौ नेटवर्क जे छोड़ै छै नय ने करतै
नय रौ अपनासभ तऽ लगले छै ने अपने नय कनि मनि तीन चारि सेकेण्ड कटतै
से ओ तऽ ओकर कम्पनीवला के दिक्कत हइ अथी वलाके की
पाइ किया करतै पाइ नय करतै
हँ पैसा तैसा नय कटतै यौ अहाँ के दूगो वला छलै हमरो नय नय तऽ सेम हमरो देखै छियै दू दिन के बाद देखबै छै आयौ
हँ दू दिन के बाद हँ हँ हँ ओकर ओना शुरुआत मे नय देखा दै छै
फेरसँ अथी घुसा लिअ ने पैसा हम जमा कऽ रहल छियै
हूं ह जमा हेब दही बढ़िआसँ आर पो पोखरा जेबाक छै
पोखरा जेबाक छै बा इहो तऽ फायदा हेबाक चाही ने कोनो किछु एलौ सरकारी पैसा से नय